आओ फोनो तुरन्त लागि जाइ या।
हँ हमर पूरा क्लीन कऽ के राखने छै।
अहाँ के लगय एरिया मे नेटवर्क बढ़ििया। यऽ गाँव गाँव गाँवके लोकस जते बात करबै नऽ। ओते जल्दी ओ बहुत काॅल एहन होय छै बीच में कटि जाय छै लाइट अगर कटि गेल तऽ।
हँ हँ हँ ओ लेकिन माँ कह जेब केलियै तऽ नेटवर्क बढ़िया छले। तऽ आराम सऽ बात भऽ गेलै हे। हू चारो कॉल एगो तऽ पहिले केने रहिये तीनगो कॉल तऽ लगातार कहने नहि छलै जे एगो के नई लागत दुबारा फेरो एहन किछु नहि भेलै आराम से लागि गेलै। तीनू काॅल माॅं स भऽ गेलै हमरा।
तऽ बढिये एने जत जते बढ़ियां से काॅल पूरा भए जाइ छै ओते बढ़िया पैसा मिल हुं हुं।
हँऽ, पैसा तऽ आबि गेलै आब जेना छओ सौ सात सौ सबके आबै छै तहि मुताबिक तऽ देखाइए रहलै हँ।
आब एगो के लड़की छलै जेकरा बाइस चौबीस सौ रुपया देने छेलै?
ओकर देखलियई दूगो ओकरा मतलब ओकरा कौली और कौलर दुनू के अलग अलग पैसा छै। छलै। कौलर वाला ओकरा छलै पन्द्रह सौ किछु रुपैआ जे जेना हम एखन अहाँके एम्हरसँ केने छी ओ वला
हु
ओकर पन्द्रह सौ बनल छलै आरो फोन उठे क जे गप्प केने छलै खाली ओकर नओ सौ रुपैआ सेहो रहै बनल ओकर दूगो अलग अलग पेमेंट छलै।
अरे, लेकिन एना अपना सभके कहाँ एलै हन।
अपना सभ के आई एप जे छै बेसी टाइट भए गेलै। टास्क जे छै ओ बढ़िया स चेक करे छै बहुत गहरी नजर स। नम्बर नै दईये। हुं हुं
तऽ दुनूके एके रंग मे ने देखेके चाही ऊ एगो लिखनैयो छलै नीचा मे जे अं दुनू दुनू तरफ के पैसा दऽ देलक की, हीं
नहि। इफेक्टिव स्पीच जकर जेना हम अहाँ बतियाई छी कखनो काल के अहाँके छओ मिनट भए जाइए एगारह मिनटमे मतलब अहाँ छओ मिनट तक बाजलियै एहन जे एप सुनि सकै छै कम से कम ओ बात फ्रेश छै आ आ हम जे बाजलियै से पाँच मिनट सुनि सकै छै ओ होइ छै ओकर बाद फेर ओहिमे जाँचै छै जे गप ठीक छै तऽ ओकरा मानि देलक नहि ठीक छै तऽ सीधे ओकरा रिजेक्टे ने कए दय छै।
हँ हँ।
किया कि हमरा जै हिसाब से देखबे छै उं सात सौ रुपया अगर ठीक से देखतै शुरुआत के दूगो जे हम पूजा से बात केने रहियै एगो काॅल पर हमरा एकतीस रुपैया आओर एगो पर चालीस रुपया बनल छलै। ओहि हिसाबसँ अगर सब तऽ ओहि हिसाबसँ सब एवरेजमे बनिते रहै तऽ एहन एहन कते एक सए बियालिस भागा छओ
हॅं, तऽ जेना कहलकै जे अं त मतलब बारह सौ अठारह सौ रुपैया करीब अठारह सौ काॅल काॅलर के आओर अठ बारह सौ जे उठेतै तकर एना कऽ कऽ रहैने द एक मिनटके दस रुपया आओर आठ रुपया ओइ हिसाबसँ तऽ नहिए देलकै हन कहाँ देलकै हन
हं भए सकैए ओकरो सब ओहेन जानकारी नहि हेतै। ओ सब सीधा दस मिनट मे बुझलकई जते देर बात करतै एमहुरको के मिलतै उमहुरको के मिलतै लेकिन ई छै जे दुनू तरफके अपन अपन इफेक्टिव स्पीचके पैसा दै छै।
हँ इहो ई तऽ सही जायजो छै इहो ई सहिेयेछै जतबी देर तोहर काॅलिंग रहतऊ ततबे तक ने बात हेतुऊ दस मिनट तु बात केलही त आब तू कते देर बात केलही और ऊ सही बात सही मतलब जयमे तोरा बैकग्राउंड नॉइज नै भेलौ या फेर नेटवर्क अच्छा रहलो या जे ओकरे पैसा देतै ई तऽ सही छै
हह ओहेन हमर अहाँके तऽ हं
कॉलिंग के जे जेना कहलियई एकसौ अस्सी मिनट एकसौ अस्सी मिनट तऽ हो गेलै न रे हम ई
हँ ई भए गेलै जकर एक सौ अस्सी मिनट भऽ गेलै न ओकरा नया टास्क दतै मतलब ई नै छै कि नय दतै बुझै छै काज करै वला लोक छै कए लेतै ओकरा दतै से ओ कहलक न अहाँके
एते ताक
ह रिकॉर्डके टास्क अइगला टास्क जे पूरा नहि करतै ओकरा जा नहि छै काज करै वला एकरा एते डाटा
ट्रानंसक्रिप्शन वाला काज दइतै न आब लिन जेना एक सौ अस्सी मिनट पूरा होइत गेले तऽ तकर ट्रांसक्रिप्शन के काज काज दैत जेतै त ओहिमेजे कहलकै हन जे बीस गो कौल रहैके
हँ जेना देखियौ अहाँके जे छै से बीस गो कॉल लागि गेल सभ सॉलिट कॉल भऽ गेल ठीक छै
हू
बहुत के बीसगो काॅल मे जीरो जीरो सेकंड के पाँच गो छ गो भए गेले त ओकरा ओकर नय नऽ पूरा एक सौ अस्सी ओहि दुआरे ई ऐप जे छै तीस गो तक के दए देलकै हन
हँ तऽ हमर तऽ हमर सिर्फ दोगो काॅल कटलै हन उएह माँ माँ के केलियै न तऽ एक बेर अनुपमके बस ओतबहि आओर कहाँ कोनो एहन भेलै हँ
हमरो खराबे भए गेलै मतलब पूरा बात केलाके बादो ओकर नहि मिलतै
त तें हमर बीस कि काॅल सो नहि परत नहि देख तैयो बुझही ने दूगो चारिगो ओहो भऽ कऽ हमर नहि बत गऽ ब
होये त गेल आइ पुइर जैत उन्नैस भेल यैऽ न
अठारह
अठारह भेल ये‌ऽ चारि गो पूजा स बात कै लेब आ नहि तऽ केओ एहन रहत तऽ नम्बर अपने फोनके आसपासमे ककरो अगर बात करैमे जेना कम्फर्ट नय रहबै
नहि नहि पूजा से कऽ लेबै बात तऽ हम पढ़ाइ लिखाइके बारे में कइये लेबै गप आ नहि तऽ मौसी मौसी सँ के कलेबै बात
हँ पुजो बढ़ियां बात करत ओहो खूब बाजै छै गपसब
ब बच्चाम याद यऽ हम ओकरा पैघ मे देखबो कहा केलियै बच्चेमे देखने छलियै तऽ गेल रहि एकबेर काली पूजामे सिखो छोटे रहै सिखे सिखने एज केने छै पूजा त
हजार छ छै
तऽ सिखो स छोटे छै तऽ हम ओकरा बजाकऽ आनै अनुपम जे चलही रसमी आ बजा कऽ आनै चल सिखा के नहि नीक लागैत रहै चल ढुनू एके मन जेना छै तऽ खेलतै तय दुआरे तऽ पूजा एतै लजाइ एतै लजाइ बच्चे रहै
हू
तऽ उएह मतलब पेघ पैघ मे यादो नहि छैय अइबेर गेबो केलियै हन एक दू बेर गाव सऽ
एगो चीज जेना अपन जान पहचान केओ रहे छै आ नया रहल तऽ ओकरासँ तऽ ओर गप फुरेतै बेसी नै नया नया चीज ओ
साधना रहितै साधना के किया नैय कहलियै करै लऽ बात करै लेल तऽ ओकरो बढ़िआ रहतै ओकर एगो आओर बेटी छै ने रे जे स्टेटस सभ डालै छै ज्योति तऽ उ लगा देते उ ओ तऽ सारा चीज कर देतै ने अगर साधना नहि करा एतै तऽ आ बात तऽ साधना कै सकै छै
हँ हमरा तऽ एगो आओर ऑप्शन रहे माँ वाला चालुओ नै केलियै माओ वाला चालू करितियै पूजास करबै तऽ चारि चार आठ गो भऽ जते रहै
तऽ फेर अगर तशके एद करतहु तऽ मौसियो वाला कऽ लीहन
हूँ। आब नहि करते तीस गो मैक्सिमम छै तीस हमरा फाइनली कहल जा रहल छै।
तू फ्री भ गेला
ह अपन टास पूरा होइ छै ने भे देखियौ बेसी फायदा छै दोसर बाते करै लेकिन लेकिन अपन। ने तऽ मोन मे एगो ई रहे जे नहि अपन पूरा भए गेल एगो भए जाइ छै ने ह
आ।
हा ओकर एगो पॉजिटिव इहो छै जे नया मिलो गेलै ओ बीसटटामेन चारि गो टानस्क्रिपशनवलग ने
भेट गेलै जखन ट्रांसक्रिप्शन पर मैसेज छै इएह आबै छै जे दू दिन मे ट्रंसक्रिप्शन
दू तीन दिन मे सभको मिलेगा से कहलखिनू जे जे। पूरा तऽ हमरा लग जे जे पूरा केने जाइ छै ने भऽ सकै छै जेना देखबै किछु आदमी जे बहुत पहिले अपन भेजलकै ह ओकरा सभ पर ऑलरेडी पहिले से मैथिली के ट्रांसलेप्शन वाला छै शो करे छै जेना कोर्डिनेटर सभ जे यै पता नै ओ सभ लागे छै पहिले लऽ ले छै कि होई छै पता अपना हाथे मे रहै छै ने एकरा सभके
ह कोर्डनेटर कि ई देखी ई ट्रान्सक्रिप्शन वाला काज जे एकरा कोनो औरो ग्रुप छै कि गो ग्रुप ने छै एकर।
ह एकेगो योप जग आओर दोसरो क्षेत्र सभमे लेकिन मिथिला के छियै एकेगो हेतै य
एके गो ग्रुप छै आ एगो देखिय ई जे ट्रानंसक्रिप्शन के बात करै छिये तऽ ओ ओहि टाइप न तऽ करे केओ केओ त ओहिमे लिखल रहे जे आवाज बढ़िया से नहि आबि रहलै से त हम त ध्यान नहि देलियए लेकिन ई बात। लिखे ग्रुप मे जे आवाज ऑडियो बढ़िया नहि आबि रहल छै सुनाइयए नहि पड़ै छै स्टार्टिगके मैसेज सभ जे देखबही तऽ ओहि सभमे छै ई सभ मात।
तऽ नहि जहियासँ हम जोड़लियै तहियासँ एहन नहि देखलियै ज कियकि हम बहुत लेट जोड़लियै ने बहुत लेट हमो अहाँ सभ ताब तक जुड़ल छलियै अनुपम भाय सभ तऽ कहिया ने जुड़ल रहथिन
अनुपम तऽ बाद। जुड़लो हमस तऽ पहिला दिनने जुड़लियै मतलब ग्रुप स्टार्ट भेले ने तऽ पहिले ई ग्रुप तऽ एक दू साल पहिले बनल छै नऽ तऽ हमसभ छलियैहेमे कोनो एड नहि कयल गेलै हमरा सबके मतलब ओ कहतियो ने ए आई सेंटर वला काजसब होइ छलै म ल ओएह सब छलै तऽ तऽ सीधे देख मैसेज एगो एले मीटिंग छिय साँझ मे जुरू मे ओतना लोगल जे मिटिंग गेललै फर्स्ट ड
हम तऽ देखलियै जयचन्द सर के पोस्ट फेसबुक पर लेकिन कहलियई धु इ सब मे लागै छै ओनाहिते मेहनत करे किछ देैतेे ने नंबर मे करिय एगो नहि होइ छै मन मे लेकिन गाँव गेलियै तऽ अनुपम भयया कऽ देखलियै किछु पैसा बनल छलै दू सए के आसपास छै
हँ हँ हँ अनुपम के तऽ हमही तऽ पाँच गोटा ज मीटिंग भेलै नऽ तकर बाद दस दिन तक तऽ एकर अथए नहि भेलै मतलब ई ऐपे नहि काज करै छलै तकर बाद फेर ओ मैसेज केलकै जे ऐप आब काज करे छै आब देखबे तकर बाद हमर कते दिन तक एबे नहि केल हमसब पाछो आदमी जोड़े एक चक्कर में अन पम के जोड़लियै हम गुड़िया रश्मी सब सब अपना तकर बाद फेर सोचियै तो पाछो आदमी तऽ अपने से भऽ जेतै बात करे लऽ ओहि ओहि दुआारे तऽ तोरा हम ग्रुप मऽ धीरजो छै तऽ कहलियै एकरा खोज कय हँ हँ ओह बिकरम के देखलिय नहि पुरते तऽ ओकरो कहबे कर बात आब
तीस गो तऽ करबे करतऽ अहाँके चारि चारि आठ दू दस गो तऽ पुरबऽ पड़त
हँ तऽ चारि गो पूजासँ करबै
अच्छा देखियौ नऽ हमर तऽ एग्जामे सब रहैया फ्री नहि तऽ हम तऽ तुरन्ते अहाँके पुरा देतहु बंटी सब बाला कोनो सऽ हमही बात कऽ लेतहुं से हँ जहन हम फ्री अगर एहन रहब ने देखबै आइ तऽ नहि आब हमर लिखै सबके छै ऐसाइमेंट काल जे छै हम अगर एहन नहि हत तऽ काल्हि भोर सबमे कखनो हूँ
अगर ई फेर टास्क एड कऽ देलकै तऽ तोहन कऽ लिहन बात
हँ हँ
की कायल जेतै लास्टमे
एड कऽ देते पूरा लेब चारि गो उम्हर अनुपम भायजी छ मौसियोक के नम्बर से तऽ खुले गेले ते आठ गो तऽ भैए जेत
हँ हँ मौसी सऽ तऽ करलिय
अ अनुपम भाईजी तऽ जहन फोन करै छथिन पूछै तुछै छथिन ने सीधे फोन कऽ दै छथिन नेट ऑफ रहै छै ओ बादमे देखलहुं जे नहि भेल रहै वएह नऽ हम परीक्षा हॉल मे रहियै काल्हि खुना नम्बरऑफ छले बाद मे देखलि हुनकर कॉलयल छलै बाद मे कहलखिन तू कॉल नहि उठेलही ओतऽ तऽ रिंगिंग देखा दै छै नऽ हू
एय बेर एग्जाम छोड़ कऽ दल्लो कॉल करतै
उएह ने सात सए रुपैआ ल तीन सए मिनट बतिआ पड़ले
ह ह ह हलेकिन एहि ई मतलब ई एगो बढ़िआँ छै जे एहिमे जेना हमसभ हमराासके जेना टॉपिक देैत ओ कनि अ बनावटी टाइप के बात करऽ पड़ै जेना अननोन पर्सनो अननोन रहे तऽ तोरा बनवातीये बात करे परतो न प्रेटेंड पर पते ने छै एमे तऽ अपन लोग जेना पते नहि चले छै कि ई काज क रहल छियै
हँ
लागैत छै जे हँ नॉर्मल बातके तऽ पता नहि चललै जे मतब यौ काम क रहलिययै हन को एहन वर्क
कते आदमी से जल्दी लागत दस खतम भए जाय छै आ कते से लागत खतबे नहि
जेकरा क से बात करे मे नहि नीक लगतौ हमरा सबके जो सात मिनट होइतत हो चले ठीक है फेर आगे बात करतेै बादमे अगर मिलल त ठीक ह ठीक ह एना खतम आ जेकरा स फेर उ नीक लागै त के त मतलब ओ मतलब बीस मिनट तक